हेलो।
ह, कि हाल समाचार छै
ठीके छै अहा कहियौ
हमरो ठीक छै।
कि सभ नहि किछो जाइ छियै आब नहायब धोअब कपड़ा लत्ता धोअब।
अच्छा नहेलौ हन नहि।
नहि आब नहेबै।
खेलौ।
ह, खेलियै
कि सभ।
दालि भात आलूके चटनी पापड़ चिरौड़ी अचार।
बढ़िया अछि।
अहाँ कथी सभ खेलहुँ?
हम तऽ खेलहुॅं हन भुजिया रोटी। भिडी के आ ओहिके बाद फेर खेलहुँ हन आम रोटी।
और कि सभ करै छै
किछो नहि नहेलहुँ धोलहुँ पूजा केलहूँ हन खेलहुँ हन परल छै आब
बौआ आर स्कूल चल गेल
हँ स्कूल तऽ चल गेल ओकरा आर स्कूल भेजे दुआरे हमरा भोरे उठ पड़ेया। एगो के फरमाइश एलै हन पास्ता बन बैके पास्ता बनेलियै हन एगो। भिडी भुजिया रोटी लऽ गेले हन भैया ला बनेलियै हन फेर रोटी भुजिये मछि। रोटी भुजिया। आयुस लै बनेलियै हन दाल भात आ दुपहर लऽ खाय ले आलू के भुजिया आ। और गाम मे केहन मौसम यै
गावमे एखन पाईन होइ छै।
पानि होइ छै।
ह।
तब ठंडा मौसम हैयत
ह, अभी ठंडा मौसम छै
ह बढ़िआ ऐछ हमरा सभके तऽ गर्मी ऐछ खूब और कहियौ?
और सभ बढ़िआ छै अहाँ कहियौ
आब सोमवारी कहिया से करबै?
सोमवारी तऽ तीन अगस्तसँ शुरू छैय।
तीन अगस्त से
हूं
मतलब बड़ लेट भऽ गेलै।
मलेमास पड़ल छलै न एहि दुआरे से सावन तऽ तीस जुलाइसँ शुरु।
ओ सभटा करबै सोमवारी।
हँ हम तऽ सभटा करबै।
हूँ सोमवारी तक त नहि लगैया लताम फरत। हम नहि करब पूरा। नहि होइया कैल बौआ सब स्कुल जाइ छैय काम उम कर पड़ैया सभटा।
हम तऽ करै छी करब।
दूटा करबै। करऽ लगैत छी तऽ भैय बाजऽ लगै छैय नहि देखै छियै। जैब सोमवारी क के देवहार चल जैब एक घिनहर्ररी चल जैब सब आदमी।
एहि बेरदा स्यामा माइ मन्दिर जेबै।
हँ जैब।
दरभंगा
हूं
विचारै छियै सभ आदमी।
हँ तऽ जाउ गाड़ी अईछे। और सबके बैठा लेब पैसो कमा लेब घुयिमो लेब।
आइ जायवला छलियै मदनेसर लेकिन बारिश नहि बारिशके वजहसँ नहि गेलियै। और सब कहियौ।
और सब ठीके अछि, और की कहब? गाममे रोडके की हाल छैय?
रोडमे तऽ ईंटा ऊँटा बैच बैस गेल अछि। आइ तऽ पाईन होइ छैय तय दुआरे से नय एलै मिस्त्री सभ।
हूं पैनमे केना काज करतै।
आब सामान खसतै ढलाइ हेतै काल्हिसँ।
हँ काल्हि आब अथी रहत उबेर रहत तब ने ढलाइ हैत।
हँ
अपना घरारी दिसनसे कहि देबै अथी जेना गाड़ी उड़ी जे लऽ जाइ छैय तेना ढलान जकाँ बना दै ला।
बनेलकै कहलकै भैया।
हूं गाड़ी सब रखते तब त ठीक रहतै ने चढ़बेमे।
कहलकै तऽ बनेलकै।
आओर कहु।
आओर सभ बढ़िआँ हइ।
खूब लताम फरल यै नय?
हँ लताम तऽ बहुते फड़ल छैय फोटो तऽ भेजने छलौ घिचके।
हँ हमरा सबके एतऽ खााय लए सेहन्ता लगैया ओतऽ घिनाइ छै आब की भेलै ओ सनुआ नय अबतै
नहि नहि ओते पता नहि माँओ आब नहि जायत दिल्ली
ओ ह्म हम कहलियै औते तऽ कनि लताम आओर नेने ऐतै पूजा कऽ माँ कहे छले की ये माँ ऐत तऽ कहबे कटहर नहि ने अबे ला गाम सऽ
कटहर हेलो
हँ कहियौ नऽ
कटहर सब तऽ अभी पकै छै अन्ने छलैय
पकलका कटहर खाय ल हमरो सबके शौख सहनता लगैया आओर की करू नहि जल्दी भेटै छै अतऽ
आब जाति माँ आहि सभ सँने छठेमे आब देखियौ की होइ छै
देखै छियै दिन तकबै छियै मुड़न के अगर छठि आ मूड़न एक हफ्ताक के अन्दरमे पकड़ा जेतै ओहि हिसाबसँ दिन अगर हो गेलै तब चलि जेबै छठि मे नहि तब फेर देखै छियै कियाकि ऐबेर बेसी दिने ने नऽ रहबाय
हँ
मार्च आओरमे एबतै तऽ अ दैतियै कतहु कतहु जब पेपर बौआर के भऽ जाइ छै परीक्षा तऽ की कहे छै छुट्टी रहै छै तऽ चलि जेतै घुमैयो तुमैयो लऽ चलि जेतै से अथी अर मे वृन्दावन मथुरा ई सब मे घुमा देतिय
केना जेतै अकेले नहि नऽ जा सकैया
आ मार्च अर मे तऽ मारि लोक सब अबैत जाइत रहै छै
से तऽ मार्च आओर मे सेप्टेम्बरके बाद जेतै तऽ हमहूँ जा सकै छी हमहुँ जेबै
हू
माँ सने
छठि आओर मे जे एते ने तऽ फेर औते तऽ घुमैयो फिरै लए नहि कतहु जा सकतै छी आ ओहि समय मे जे एतै नऽ तऽ घुम फिर के अपन कतहु ओतहु घुमाओ फिराओ देबै बौओ सभके छुट्टी रहतै सभ आदमी जा कऽ घुमि फिर कऽ आबि जायब
आओर सोनू आबि गेलै तऽ उएहमे जायत ओ कोनो ठीक नहि छै
धू ओ नहि ऐत ओ बड़े बात छियै ओ नहि जेते बेसी लागल छै चोट से ओकर पप्पा के
हम किया नहि गेलियै हम नहि देखलियै
भैया कहै छले जे पैर सब टुटि गेल छै पूरा
हँ पैर कहै छलै टुटि गेल हेय
पलस्तर सब कहै छै भेल छै
अपना घरसँ ज्यादा दूर छै न हम ओनी थोड़ी नऽ जाई छियै
हूँ। ठीक छै एतै तऽ आबि जेतै नहि एतै तब कोनो बाते नहि हामू सभ सोचै छियै मूड़न करा देबै ओहिके बाद से फेर मई जून आओर मे जेबे आओर कहियौ।
आओर अहाँ कहियौ ठीके छै।
आओर कि कहब सभ चलि जाइ छै घरे नीक नहि लगैय घरमे कि करते गोलुआ आइ चारे बजे भोरमे उठि गेल छले।
आ माँसभ जे रहैएा से माँ नहि अबैए।
ह्म माँ छै लोथ भेल आ माँ आबै छै। एक महीना भऽ गेलै अयला हमरा लग। दो मतऽ जाक की करब बुढीया अपने कू आ उ करैत रहै त जा कि करब
हूँ
सुत जाई छै तऽ सुतले रहै छै तब ओतऽ हम जाकऽ जे सुतले रहतै तऽ हम कि करबै जाक
जादा तबियत खराब छै सँ
तबियत तऽ खराब छैहे पैर फुलनाई नहि ठीक भेले। ह, अथी सरवाइकल होइ छै रोज चेकाइ होइ छै साझक जाइ छै ब्लक
तऽ माँ के पहिले फूलैत छलै हन तऽ दिल्लिएमे देखै लियए तऽ ओ डॉक्टरसँ देखबियौ ना
देखे ने छलियए ओ अथी औ दोसरे प्रॉब्लम छै नर्स द्वारा प्रॉब्लम भऽ गेल छै अथी जे छै ने ठेहुन जे छै ने से ठेहुनमे गेश भऽ गेल छै दुनू ठेहुन मे ओतय से नस दबि गेलै गैपिग जे भऽ जाई छै तऽ कहै छै। मतलब पलथा मारि कऽ नहि बैठे लए आ मतलब कुर्सीए पर बैठतै बेडे पर सुतै नीचा मे नहि सुतैले त तऽ नहि पड़ै छलै तऽ आओर बेसी भऽ गेलै ताहि दुआरे सँ ओ सभ फुले के नहि छै दिक्कत ओ नस
तब तऽ अभी जादा दिक्कत हेतै कमो ताम नहि होइत हेतै कयल
किछो नहि कयलऽ होइ छै सभटा करै छै पप्पा सँझ के भोर के खाना उना बना के जाय छै सँझ के अबे छै तऽ अपन करे छी
पप्पो के तऽ तबियते खराब रहैय बेसी
कि करतै नहि ठीक हेतै तऽ आब जेतै आब दुर्गा पूजा मे गामे गामेमे रहतै
हू आब अहुँ माँ पप्पा के एक आदमी चाही हमेशा ख्याल रखै लए
हू
राजा के वियाह कऽ लिआ आब
हू राजा वियाह करै छी रहै लऽ घर छै नहि ने बियाह करतै घर बनतै तब ने बियाह करतै
तऽ आदमी ने चाही